कटि गेल रहो कहलिऔ ना अपनेै कटि जाइ छी हँ
शादी सब
ओ जे छै
केलकै
हँ से तऽ हमरा पता चलल गांवे मे रहिये तहने पता चलल रहै कहै छलै दिल्ली जायब फेर कहलक जेब कटहारी चलि गेलो हन तऽ आब भोज खाइे के जायब
हंम्म देखलियै ओ अथी कालीजी स्थानमे रहथिन मिसरजी ककर कठियारी गेलै
और
मिसरेजी वला
हँ हुनके कऽ मिसरेजी के कटियारी गेल रहथिन हँ तऽ कठ कहै छै हमरा कहै छै बहुत दिनसँ जिंद करै छलेै जे पटना आयब पटना हम कहिलयै आब जौ तऽ कहलक यऽ ई जे भोज छै भोज खााय छी ओहिके बाद आब तबियत ठीक छौ तोहर कहलकै सोम दिन आबि जायब आबिल अहीं साथ फेर वापस चलि जेब हम कहली ठीके छै आ ने चलिह साथऽ
ओ फायर वोल्ट वाला कतौ अथी नहि मिललो की सर्विस सेंटर केो कहे छै छै ओतऽ फेर
हुँ हउ कहाँ छै
नहि
पता करिहे ने तऽ फोन करिहेँ ने जतऽ मिलतौ ओकरा फोन कए कऽ पुछिहे ने
हुँ
हहुँ तब पता कयल जेतै हछ
आओर नहि तऽ नीरज भाइ ओते छैथ
नहि कहाँ तीनू आदमी छियै ओ ओ सब कहाँ छै हाँ
हुँ
किआ कोनो काज रहो की
नहि नम्बर हुनकर लेकिन एगो भेज दिथा हमर व्हाट्सऐप पर एखनो कोनो एम्हर ओना हूं नहि नहि भेज नहि भेज एकरबेर लिख कऽ भेज दिय बहुते नम्बर एम्हर उम्हर रहै छै ह ह
अच्छा
ह्म नहि उम्हर देखलिय कहलिय ईसकुल सब दुआरे जे ओतऽसँ एतेक दूरमे जाबै छियै तऽ देखबै अगर कोनो रूम तूम तऽ हुनकासँ आइडिया लेबै
ओ तऽ हम पहिले है तोरा कहै छियोउ उम्हर चल जो उम्हर अरे जऽ कतऽ ईसकुल नहि छै
एहिठमा कोनो स्कूल नहि ने छै लगो सब हॅं ओतय जतऽ देबे छै ईसकुल मे बच्चा सॅं लए कऽ नमहरतक ओमहरतक सबटा ईसकुल
आरौ जहिया छुट्टी हेतौ न बुझलिही
हुँ
जेना तू जेना एखन जाइछीही न
हूँ
तऽ कनी सबेरे निकलि जेबही
हुँ
तऽ अ सबेरे निकलि जेबहि हुनकर नम्बर देने रहबो हुनकासँ बात करिहे आ ओम्हर जतय हम कहलियौ किला वला रस्ता मे जबहि ना
हुँ
हसन चौक से गेलियै किला बला के रास्तामे जिम्हर अमरजी के बिआह भेलैन
नइ हमरा ओस मे नइ
श्यामा मंदिर वाला अथी जे छै न
हां हां
जतय अपना सब गन्ना के जूस पीने रहियै
हँ हँ
ओइ से पहिले वाला रस्ता जे कनि पहिले जे उम्हर जे जाइ छै टावर दिस हसनचक चौक वला रास्ता।
आ हँ
ओ वाला याद छौ?
हँ याद छै।
ह तऽ ओ वाला, जेहाँ लेफ्ट के तरफ जे जाइ छै, ओ वाला रास्ता जे जाइ ने तऽ आधा किलोमीटर के बाद जे। गोलम्बर जकाँ हुअतौ, हसनचक एगो चलि जाइ छै वहाँ। टावर दिसा एगो मुरि जाइ छै। तोरा किला के तरफ बुझलिही? ओ वाला रास्ता पर जइबहि ने तऽ सोझे किला देखेतौ। आ किला देखेलाक बाद ओतऽ सँ नीचा उतरबहि, मतलब ओ। साइडे साइडे उम्हर अन्दर जेबहि ने, तऽ टूटि गेल छै गेट। मतलब किला के दीवार टूटल छै। ओत खाली घरे घर छै, एक से एक घर सभ छै।
हूँ
हमसभ ओतहिए बियाह मे गेल रहियै
हँ, ई नीरज भायजी के उम्हरे छै की?
नीरज भाईजी के जे छै से, ओ ओइसे आगाँ जेबहि कंकाली मन्दिर छै।
हँ
जस्ट ओतहिये सँ आगाँ, एतय सँ उतरि कऽ नहि, सीधे जाइत, जेबहि जाइत, जेबहि। तऽ कंंकाली मंन्दिर मतलब ओ सेकेंड गेट लग जेबही न।
हू हू
काली मंदिर वाला गेट छै, ओतय से अंन्दर जेबहि तऽ पोखर के भीड़ पर छै। हुनकासे बात करबिही आ उम्हर चलि जेबही ने एक बेर भेट करबिही।
हँ, एक बेर हुनका साथे केम्हरो घुमि लेबै ने, कखनो जायब।
हुनकर लगन चलि जइते आसपासमे। रूम खोजलिहे, बुझलिही आ? हँ, कोशिश करिहे जतऽ इम्हर हेतौ आ ओतयसँ खुब ने। आ मोटरसाइकिल रहिते छै, दू चारि सए मीटर नीचा ऊपर कोनो मायने नहि छै। वहाँ ट्रैफिक तोरा थोड़े पकड़ेत?
हँ, ओ नहि, ओ तऽ छै अपन ठीक छै। हम ई चाहै छी, लगसम ओतऽ सभ ई। स्कूल सभ उम्हर सभ छै ने, बहुत सब, सभ तरहके स्कूल, बढ़िया से बढ़िया। सभटा तऽ ई स्कूल ओम्हरे छै।
तहन आ भाय उम्हर रहलास से। बहुत अथियो छै, शान्त ओम्हर हर चीज छै यऽ, धिया पुता। घुमाबै छी अहाँ घुमि जाउ ओम्हर, फिल तिल छै, घुमू फिरू, भोर फेर घुमू, शान्त वातावरण।
बेसी नेरा दिक्कत छै रऽ, उचक्का उचक्क।
हँ, उएह तऽ हम तोरा ओहो टाइममे नहि कहै छलियौ।
हँ, उएह सभ धीरे धीरे सोचै छियै, देखै छियै। हँ, कहली, कोनो एहन चीज नहि छै अपन। हँ, तऽ इएह रहतै जे आरामसँ हुनको नजरिमे एक बेर कखनो गप कऽ लेबनि।
भोरके जे छै ने, जेना जेबी एखन जेना ओतहिए छथिन।
हू
तऽ तोहर जेना एगारह बजे रहै छौ तऽ तू जेना जल्दी नास्ता सभ करबी आ निकलि जेबी टिफिन सभ लेने अपन जइहे आ एक दू घंटा ओतहि गेलाक बाद घुमि लिहे। डेली ओम्हर जेना जाइ छी ने?
हँ, तऽ आइ हम ओनहुँ एक बेरमे निकल रहियै, आधा घंटा उम्हर तऽ एम्हर की कहै छै? बोझलियए तऽ से उम्हरे हम की कहे छै एम एल एस एम जे छौ कॉलेज
अच्छा
हँ ओहि सँ उम्हर मेडोना तेडोना सब स्कुल सब नहि छै
हँ
हरि हरि इंगलिश स्कुल मेडोना क मेडोना प्ले ई सब जे छै
अच्छा
हँ ओहि प सब मे देखलियै तऽ अन्दर घुसलियै एक दू आजकल के अभी खाली नहि है रूम तुम तऽ वैसे तऽ
हँ लेकिन अथी करबही तऽ मिल जेतौ
अच्छा है अन्दर अहक जाना परेगा टाइम देना पड़ेगा ओ दूगो सेह कहलक जे एके बेर अहाँ एत पूछि केऽ अहाँ चलि जाइ छियै से ने घू
अच्छा
हँ शान्त बुझाइ छै कोनो दिक्कत नहि छै फ
हँ मिल जेतौ एहि तरफ जाइ ने किला तरफ जा ही ने तऽ ओहि सबमे मिल जेतै हँ ई इम्हर वला रास्ता मे जेभीना
हँ हमर तऽ जे भी हम देखलिय तऽ मेन रोड छियै ने ओतऽ तऽ तोरा सबटा अथि सब छै जे भी स्कुल छै या कोनो बड़का अथी छै सामने सएह छै अन्दर मे ओकर गलीमे नहि हेतै रूम तुम जे भी
देखी भाय जेहन मेन रूट सब पलेबी ने
हूँ
तऽ तोरा जे छै से ई हँ मतलब पैसा लागबे करतौ
हँ हँ तऽ इएह रेंज इएहे हमर रेंज तऽ एखन तऽ जाइए ने रहल छै
वएह ने तोरा एखन छओ के आसपास लागि रहल छौ
हँ तऽ पैसा तऽ पड़ि जाइ छै बिजली बिल जाइ छै
उएह ने तऽ ओतेक जे छै से उएहके आसपास मे जे छै ने उम्हरे लभीन तऽ कनि नीचा ऊपर मे
हूँ
तोरा उम्हर मिल जेत‌उ लेकिन वएह जगह जगह तुं गलत जाइ छी ही
हूंम्म
तोरा उएह अन्दर जाय पड़तौ किलाक के अन्दरे जाइयए पड़तौ
हूँ
तहने हतौ इम्हर सब तऽ बड़ महंगा छै देखबे कैलही आसमान पर छी आ हम चाहै छी छीयै भाय ई तोरा जरूरी की छौ एतय लैके तोरा तऽ कनि शान्त वातावरणो ने चाही जाप ओना आराम से रहू शान्त वातावरण छै कनि धिया पुताक के बाहरे निकैल गेलै चलतै घुमि फिर लेतै सब चीज शान्त मे रहतै ठीक छै ने रोड पर हम रही ट्रैफिक मे रही हमरा की जरूरत छै
नैय नैय
तऽ ओहिके लेल वएह वेह तर हेतौ हमरा तऽ हरदम उएह चाहैत रहै छियै जे उम्हरे मतलब ठीक छै आ हम तऽ उमहर घूमल नहि छियौ या खोजने नहि छियौ ताहि दुआरे अन्दाज तऽ हमरा छौ ने लेकिन जेबही तक केना की छै नहि छै ओ तोरा पता चलि जेतै हँ बाँकी हम हुनकर नम्बर देबौ एक बेेर बात करीहें सबेरे निकलि जइहे जे नौ बजे तक अपन पहुँच जेबैही
ओ अना हुनकर रूटीन की रहै छैय शैन रैब सब कहियो कहियो आबै छथिन सएह न
एखन तऽ ओतैहे छथि हँ एखन ओ तै हे छथिन बात करिहें जे एना एना हम बाजि रहल छी
हँ हँ से तऽ बुझ जाथिन
आ ओहिके बाद जे छै से अपन जे जेना होइ छै से अपन करीहाँ
हुँ हुँ
बढ़िए रहतौ भाय ई एक तऽ छुट्टी भेलाके बाद जे छै से एते देर पी पे मे आबू तऽ आऔर दिमाग खराब करैत रहे छै
ओ तऽ से होइ छै ने आ एतय गिरल रहै छै तखन तऽ आओर दिमाग गरम भए जेतै
तऽ आ हम तोरा ओएह टाइम मे तोरा कहियो कहियै भााय चलि जेबै आबि जय हम बुझियए जे
हमरा जाय ले नैय एखनो हमरा ठीक छै लेकिन एगो बात कहै छै लेकिन ई और सब जे छैय
केना ठीक छै रे भााय ई एते पीपएमे एहि कोनासँ ओहि कोना केेना हम सब एक दिन हबे ओ सर्टिफिकेट वाला अथी के लेल अप्लाई करय के लेल ओहि कोना से ओ केना एलहुँं गेलहुं तऽ लागल जे हालत खराब
से जाम रहै छै भाई हालत खराब रहै छै तऽ ठीक तऽ नहिए छै लेकिन चल तऽ अपन काज चलि रहल छै तऽ चल रहल लेकिन तोरा जहन उमहर रेंट लागिए रहल छौ आ इम्हरो तोरा रेंट लागबे करतौ
हँ
हम किया नहि खोजबै हां
हँ उएह दुआरे हमहूँ चाहलियै जे खोजबो करी आ कहैके मतलब ई छै न जे इसकुल मे दए देबै तऽ कहैके मतलब सही से टाइम से दए देबै न आई थोड़े छै ने हँ ओहे दुआरे ओतय जे दए दियै आ फेर हम लए जइयए तऽ ओतौ खर्चा ओतौ खर्चा ई भए जेतै सबसँ
उहा न ओहिसँ जे हेतौ से ठीक रहतौ किय तऽ इसकुलमे देनाइ आब जरूरी छौ न
कोइ दिन गेलिय लेकिन हम एगो रह लोगे वह पर नहि रहौ
हां
हँ लेकिन हमरा ओ पले आगा मे लिखने नहि छलै। लेकिन ओ ऊपर मे लिख देलकै तैसे पले हम कहले पले के दिखाइ से्क्शन कोन सा है तऽ आब ओ देखने के लए अभी तो क्लास चल रहा है देखने के लि आपको बारह एक दो बजे विजिट करना होगा हम कहलिऐ ठीक ह ठीक मतलब घुमाय वला गप भए गेल तऽ एहसँ अहाँ देखेबे केना हुँ प्ले ओ पेन से लिखलकै अगर आपको पहले से प्ले रहता त पेलेस पे एड लाना चाहिए
हँ तऽ ओकरा कहलही ने जे भाय ठीक छै कोनो बात नय आ रहै छौ ऊ किया मतलब नय छै नय छै सिम्पल बात छै
हँ तऽ ओ ओ अपन हम कहलियै वैसे भी हमको प्र्लेम तऽ डालना भी नी है हमको बच्चा सबकुछ जानता है हँ ओकरा हम खूब कहलियै हिन्दी गली पले वाला त इसका एज भी नहीं है अब
मैथिलीमे तू हमराास कही जे
तऽ ओकरा जे कहलियै जे म ईटा प्लेवला बच्चा छैहे नैय ई आब नम्हर चारि साल के भए गेलै हन तऽ एकरा प्ले मे दए कऽ की करबै एकऽ त अहाँ नर्सरी सबमे दियौ किछो मे
अच्छा
कि बूझली हाँ कहलक हँ ह से से सब भए जायत तेनाही कही क आ अपन तोहर क्लिक लेकिन हमरा प्रिंसिपल स नय भेट भेल ओकर जे अपन अथी करबे छै
हँ
की कहै छै ओकरा एकदम हँ ओकरा जे देने हेतै ओइमे मैडम रहे कहलकै हम कोचिंगो से पढ़बै छी ई छी ओ छी ई हॉस्टलो छै हम कहलिय हॉस्टल सब के हमरा कोई जरूरत य हम तऽ लग मे रहे छी हम देखैके रहै जे अहाँके की सब छै
अच्छा
तै से हूनकर कै कऽ देखलियै
हँ ओहिके बाद इएह फेर मोनोमे सोचलियै ने एहन एहि तरहके नय जिए तऽ कतौ ओहन देखी तऽ एके बेर
हां बेहतर उम्हरे रहातौ देनाय
हँ जेना ओ एखन अहा ड्रेस लिअ या किताब लिअ लिअ या किछो लिअ लए लिअ फेर से हम कतहु जेबै फेर तुरन्ते दोसर दियौ
लेकिन जातक छौ जातक भाय छौ साल नय पुरतौ ताातक कोनो स्कुल थोड़े लेतौ